क
कई
कि सभ होइ छै?
बैसल छियै।
ह, और कहि।
बढ़िआँ छै।
ह, की टैप करै छी?
देखै छलियै की।
ह लिखभी गीत, हम लिखा दियौ।
कौन गीत?
भगव भगवती के छो। एहि लेल मन छल। हमरो बेकल माँ। प्यासल नैन।
भास बुझबै तब ने। केकरा टैक दियै। बुढ़िया। लिखो न गे। हेलो! फेर चलि गेलै, कतहु काम करे ले। हेलो।